बढ़िया छै अपन कहियौ
ओ
हँ हँ, जाइ छी, जाइ छी, जाइ छी। अपन कहियौ।
ठीके छै
ठीक छै। खाना पीना भऽ गेलै। खाना पीना भऽ गेलै।
हमर नै भेल अछि।
किया याइ?
हमर सास ससुर के भोग रहे।
आओर भऽ गेलै, की सभ बनेलहुँ हेँ? खाना पीना?
छोला भात, बैगन के तरुआ, चिप्स, साबुदाना रोटी। कि चीनी पराठा
वाह वाह, गजब कऽ देलियै अहाँ तऽ। कमाले भऽ गेल।
कमाले हम करबे
हँ कमाल तऽ करबे करै छी। अहाँ खाना पीना ओना सुनैत छी कि बड्ड नीक बनबैत छी अहाँ।
हँ, आओर सभ मौसम केहन छै?
लुरुरि ढंग बड्ड नीक छै। एहि मौसममे कनि उबेरे जका छै। बारिश होइक सम्भावना तऽ नहि बुझा रहल अछि, दूर दूर तक नहि। रौदो उगल छै।
कनि मनि रौद छै, झाँप तोप करै छै।
झाँप धूप करै छै, लेकिन बारिश हेत नहि। ई नहि सोचियौ जे बारिश हेत।
आब दू दिन नहि होय, कनि रौद भऽ कऽ स्थान सुखा जाय, ताहि के बाद फेर दू दिन बाद हेतै।
नहि तऽ एहि दुआरे तऽ बारिश नहि होइ छै। बारिश कोन भेलै? अहाँकेँ तऽ टिपिर टिपिर बारिश भेलै।
से भेलै, ई घिनबला।
हँ, असली बारिश जे होइ छै, से कहाँ भेलैए से?
है वे मंगल। सुन्दर काण्ड करऽ में कनि लेट लागि गेल, आब जाइ छी।
आ हमरहु आइ मंगल अछि, आइ हमहूँ सहल छी। की, चाय पीलहुँ हँ? साबूदाना खेलहुँ हँ? हँ य, खूब अबैये कि ने, यात।
पूजा करै के ढंग अछि।
बड़ ढंग अछि, ब्राह्मण कुलमे पैदा भेलहुँ हँ, किएक नहि ढंग रहत?
हँ, लागि नहि रहल अछि ब्राह्मणवला लऽ। क्षण नहि बुझा रहल अछि।
लक्षण ओकरा केकरा कहै छै?
ब्राह्मणवला बाजऽ के तरीका। अचछा तऽ अपन नहि ब्राह्मण ओकरा कहल जाइ छै अपन भाषा कतहु चेंज नहि करय ओकरा नहि कहल जाइ छै जे मुँह देख कऽ ओकर सन के भाषा बाजब ओ कहै आम त ओ कहै
पड़ै छै ना
नहि तऽ किया तऽ समाजमे ओ किया नहि बदलतै समाज मे छै तऽ ओहो तऽ बदलि सकैत छै हमही
नहि बदलि सकै छी ने सबके आहाँ एकाएक ककरो बदलि नहि सकै छै हम कहाँ बदलि रहल छी
अपन शुद्ध मैथिली किया नहि बाजब जे हम दोसर के हउ
हम देखियौ हमस जे काज करै छियै ओहि काज मे की छै कि हमर अपन बात ओकरा समझाब के रहै छै तऽ ओकरा लैंग्वेजमे समझेबै तऽ ओकरा बेसी समझमे अतै
मैथिली तखन मैथिली के एना नहि उट पटांग कऽ दियौ तैसैनिक हिन्दी बाजिलियै नहि तऽ मैथिली बोजै छी तऽ शुद्ध मैथिल मैथिली बाजु
अपन भाषा मे ओकर भाषा मे समझाबऽ पड़ैत छै ने जकर जे भाषा रहै छै ने ओहि भाषामे ओ जादा कनवेन्स होइ छै
सामने वाला मैथिली बुझ रहल छै ना तऽ ओकरा नहि ओकरा छै के नहि कहबै की ई समान छै आ ओ कहते क ई समान है तह कहबै हँ ई सामान है नहि कहियो छै ओ बुझि रहल छै जहन अहाँके कहत जे हम नहि बुझ
ओ कॉन्वेंस होइ छै ओकरा अपनापन फील होइ छै अहाँ नहि बुझै छियै ने ई सेल्सन सेल्समनशिप मे ई सबस बड़का ई सबस बड़का इम्प्रेशन सामने वला पर डालऽ के लेल ओकरा एहन लागे कि ओहन फील होइ कि हम अपनापन जकाँ फील होय
ईसभ कोनो बात नहि भेलै न ईसभ ज ईसभ जबरदस्ती भेलै अहाँ मतलब ओ अहाँके चेंज कऽ सकैए अहाँ चेंज नहि कऽ सकै छी ओकरा
त एकर मतलब अहाँ बिजनेस कोर्स नहि केने छी
कोनो बात ह अहाँ को अहाँ कथ के कोर्स केने छी अपना भाषामे सम जे नहि ओथ नहि ओहो तऽ मैथिलीे बाज रहल ने ओहो तऽ मैथिलीए बाज रहल छै भाषा मे समझे ने ओ अंग्रेजी
भले हमरा थियोरिकल नॉलेज नहि ये
ओ कोनो बात नहि भाषामे समझेनाइ बुझल यए मतलब हम अप बजतै ह्य रौ गइ त हम ओकरा जेका क नहि ने बजबे हम नीक से बजबे तऽ सामने वला भऽ सकै
पच्चीस साल के नॉलेज एक्सपीरियंस है क
नहि नहि ई सब ई सब बात झुट भेलै लोकके अपन थेथरोलोजी जकरा कहल जाइ छै
एते लोग पढ़िययो के ने बुझ सके य दू चारि चारि साल के कोर्स क के आदमी कहै छै हम एम बी ए केने छी हम पच्चीस साल के कोर्स केने छी कि सामने वालला के केना आकर्षित कयल जा सकैत छै अपना तरफ
बन छै तऽ खाना मे ओ एक्सपीरियंस ओक होइ छै टैलेंट त अह ई की कहे छीिय ्योरी नहि बुझल इ त अहाँ बच्चे से काज केले ते अहाँ के एक्सपीरियेंस अय
सएह ने कहलिये साल दू साल लो कोर्स कर छै तऽ कहे छै फन्ना चीज के कोर्स केने छी हम आ हम जे पच्चीस साल जे थ्योरी केेलिय नीक कथी
छओ सएके लिए
हँ तऽ ओ तऽ एक्सपीरियंस ओहिसँ बेसी भेलै ने
तऽ ओ सीधा पढ़ाइ करै छैिय
थ्योरीसँ जा्यदा नॉलेज अहाँके प्रैक्टिकलमे होइ छै ने केलासँ लोक बेसी सीखै छै
हँ से तऽ सिखै छै से बात त बुझलौ लेकिन भाषा अपन भाषा के कनि इज्जत करियौ मैथिली एकटा मिठगढ़ भाषा छै जेकरा कहुना बाजि कऽ ओकरा बेकार नहि कऽ दियौ
नहि ठीक छै अहाँके सब बात हम बुझलहुँं हम मैथिली भाषा भाषा के सम्मान करै छी दिल से सम्मान करै छी लेकिन की करू बिजनेस व्यापारमे जे छै ने से नहि होइ छै
स अछि अगर हम ब्राह्मण मिथिला के अगर मिथिला के के ब्राह्मण शुद्ध मैथिली नहि बाजते तऽ छोट जाति तऽ ओना बजबे करे छै हौ रे गय
आ फ्रेंस वलासँ अगर गप करैत छै लोक बिजनेसमे तऽ फ्रेंसे सीखै छै कि नहि सीखै छै
सिखनाइ हँ तऽ ठीक छै ओ ओ भाषा चेंज भऽ गेलै नहि नहि तऽ ओ ओ भाषा चेंज भऽ गेले ने एतय तऽ सामनेो वाला मैथिली बाजि रहल छै अहू मैथिली बाजि रहल छै ओहिमे अहाँ गलत मैथिलीमे गलत बाजि
होइ छै रान ओ नहि होइ छै इम्प्रेशन के बात होइ छै तऽ इम्प्रेशन सामने वालला पर बनै छै
इम्प्रेशन तम्प्रेशन किछु नहि होइ छै
की बात करै छै कििया नहि बनै छै अहाँ नहि बुझे छियै सबस बड़का देखियौ बिजनेस
हँ है तऽ एहिमे इम्प्रेशन भऽ जेतै
टास्क टास्क जे छै पहिल टास्क ठीक छै सामने वालला पर अपन इम्प्रेशन डालनाइ
ठीक छै हमरा नहिहिप पर बहस करय के एतै
नहि करब हारि गेलहु
आ नहि अहाँ सब अहाँ सब मैथिली भाषा के एकदम एत एते लो जायवाला जे लोको कह ब्राह्मण के धिया पुता भऽ के अपन चीज के धजिया उड़ देना से छै
सम्मान करै छी
अगर नहि बाजू नहि बाजू ने अगर अहाँ ओकरा न नहि बाजि पाबै छै तऽ नहि बाजू सामने ब हिन्दीमे बात करू नहि तऽ नहि तऽ
तऽ बड्ड नीकसँ बाजै छी
तऽ ओ नीक से बजै छै त अहा शाम जेहो न बजे छै तकरो लग निक बजियौ ने जेो सिखतै
ओ ओ सिखे वालला नहि छै किछु आदमी के यहाँ नहि सिखा सक
मतलब अहाँ अहाँ के ओ सिख बजबा देत अपन भाषा लेकिन अहाँ ओकरा नहि बजबा सकै
ओहो कला छै ने सामने वलाके भाषा हम ओकर भाषा सीख सकै छियै
ओहो सीख सकैत छै लेकिन ओ नहि बाजत सीख सकैत छै सीख सकैत छै ओहो लेकिन लेकिन ओ नहि बजतय
ओकरा अऐबे नहि करै छै तऽ बचतै क कोशिश तऽ करै छै बहुत बहुत
पर लाइव क क के हम तऽ कत कत के लोको के मैथिली बजनाइ सिखा देलियय
गंगा राम के सिखा के देखाउ
हँ सिखा देने छियै ओकरो हमरा सभके कहियो नहि कहैय हे ई वाला भाषा नहि बजै छै कखनो ई सुनै छै माधुरी दीदी छथिन एलखिन गीता दीदी एलखिन गीता दीदी ठीक छी गीता दीदी ठीक न‌ कथि गंगाड़मे क कथी गलत बोजै छै हमरा ते नहि लोगे नहि ओ भोजपुरी ज जखन बजै छै तखन ने ठेठ भाषा एकोटा नहि बजै छै जान बात करै छै नहि बोजै छै कोटा नहि ठेठ बात हमरा
ओ ठेठे मैच मैथिली बाजै छै ओकरा सबसँ भइए नहि सकैत छै ट्योने नहि मिल सकैत छै जे मिथिला के जे असल भाषा अछि से ट्यून भइए नहि सकैया
बजै छै बहुत लोक बजै छै
खास कऽ कऽ दरभंगियासँ नहि भऽ सकैए दरभंगिया ठेठे बजैत छै
दरभंगे मिथिला के हट छै किया नहि हेै दरभंगिया सँ छोटका जाइत सब नहि होइ छै ब्राह्मण से किया नहि हेतै एक पर एक ब्राह्मण छै
मधुबनी के जे छै मुसलमानो के देखबै तऽ एते नीक मैथिल
नहि बजैत छै नहि बजैत छै हम अपन टोलक बात कहैत छी जे टोल मे हम रहे छी टूल के बाते छी ओतोक लोक के लो एना मैथिली बोले छै लेकिन हम किया ओकरा जकाँ हम से नहि कहै छै दुनिया की बजे छै ओहिसे हमरा कीमतलब हम किया ओकरा जकाँ बज ओ अगर कहै छै बैठू अगर नहि ओ कहै छै कि ठीक छै बैठू ने एलहुँ तऽ से हम किया कहियै बैठू हम बैसू किया नहि कहबै
की करबै से बजा जाइ छै की
नहि तऽ तें ने ओ अहाँके अपन भाषा बजबा देलक ओकरे ए पावर छै ओ अहाँके अपन भाषा बजबा देलक ओकर पावर छै लेकिन अहाँके पावर नहि अइ जे ओकरा बैठू से बैसू सिखेबै ओ अहाँके कहत की बैठू न त ओ ठीक है ठीक छै बैठे छी अह एना बजबै नहि हम बैसै छी
इम्प्रेशन जे छै ने लैंग्वेजे से आबै छै की क सकै छियै ओकरा
तैं ने अहाँके तहन पहचान केना है जे अहाँ ब्राह्मण छियै अहाँके पहचान केना हत अहाँ ब्राह्मण छीै भाषासँ ब्राह्मणके मैथिली में शुद्ध बाजै से अहाँके मुँह क नहि हो रहत ब्राह्मणके
नहि नहि देखियौ ओना ओना ओ बात नहि छै रानी ओ बात
शुद्ध मैथिली ब्राह्मणे टा ओहो मैथिल ब्राह्मण टा बाजि सकैए आओर नहि अगर हमही अहाँ बैसू के बैठू कहबै तहन तऽ आओर लोक कहबे करै छै कहबे करतै बहुत बात अहाँसभ बजै छीयै अहाँ बहुत बात बजै छियै सामने वलाा नहि समझल नहि समझतै तखन ने समझ रहल ने हम बुझै छी त बहु ब सुन जेना ओ बजे छै तेना हमहु
नहि कखन
हरदम
कखनो नहि
ठीक है क्ले मिलते है ठीक है क्ले करेगा ई सब ई सब जे जतय मैथिली जे बुझै छै ओतऽ हिन्दी की बकवास वाला बात
बकवास वाला बात मिथिला मे रहि कऽ जे नहि बाजए मेथिली मोन होइया हुनकर कान पकड़ि कऽ आइठ ली
हाँ अपने तऽ बड् मैथिली बजैत छियै
बड़ बाजय
हमरा तऽ फेसबुक लाइव लाइव जे डेढ़ घंटा से कते लगबै दीदी हिन्दी बोलिय ने हिन्दी बोलिये ने तऽ ठीक छै घर नहि नहि समझ रही हो ने बस पूछि लेलहुँ समझती हो ना ठीक छै तू नहि बाज तू हिन्दी बाज हम क्य बाजू हम किया तोहर भाषा बाजू ओ तोहर प्रॉब्लम छौ
अच्छा छोड़ू हटाउ ओहिसभ बातके खतम करू झगड़ा लड़ाइ दुनू गोटा नहि करू आ मतलब अथी कोनो दोसर बात करू
अहाँ के मातृभाषा अहाँ जे चीज बच्चा सँ बाजैत एलियै
तू गल ह
जे चीज बच्चा सँ बाजैत एलै ओ चीज के अहाँ कियाक चेंज करबै
करू ने अहाँ दिस हौद उगल अै
नहि हमरास क रौद उगत रौद के हम कर्जा धारने छियै
नहि तऽ एखन रौदा बे छी बाहर बे छी किया कि घर
किया रहब बाहर मे अपन घर में छी दू दूटा पंखा चला के पड़ल छी न
तहन कहै छै कि रौदो नहि मोबाइल कोन कम्पनीे लेलहुँ हैं
किछो के लेलहु अपन ओप्पो पोको पोको मोको नहि नीक छै तऽ नहि नीक छै
नहि नीक छै किया नहि नीक छै
जे छै अपने किस्तो भरऽ के
अच्छा
अठारह महिना के किस्त यऽ
सोच तऽ बड नीक अछि अहाँ के
नीके अछि की ताहि दुआरे तऽ दस साल मे एकटा मोबाइल लेलहुं हे सोच नहि निकलैता तऽ साले साले मोबाइल दस टा लेने रहतौ
दस टा दस के ले छै दस साल में दस
लएतै छै लैवला तऽ महिना में लै छै
आब से तऽ सबदिन खरीदू
जे जे कम्पनी के निकलैए छै ओहो लैत छै लेवला किया नहि लेतै लेकिन हमर दस साल में
सएो दिन
अभी पहिल मोबाइल लेक के किस्त हम भरबै की क्यो और भरतै से अब नै पता लेकिन एखन ऐल एऽ ककरो थ्रू हाथ मे तऽ ताबे देखैत छीयै
अच्छा
प्रयास करबे अपने किस्त भरऽ के लेकिन देख रहल छी से की होइ छै कपार कतऽ तक दै छै साथ
मोबाइल खरोदैवलाके धन्यवादो नहि देलियै को बे कहबो नहि केलियै ने
कपार जैतै